हँ
हेलो
हँ तऽ आपको अब से मैथिलथीमे बात करनी बुझलियै
हँ - हँ
हँ तो अपन सब केँ भी टॉपिक छै भोजन
हँ तो बताउ आइ भोजन मे अहाँ की की केलियै मतलब की खेलियै
दिनका की राइतका
दिनका सँझका रौतुका सब कुछ बता सकै छियै
रौतका तऽ एखन तक नहि सोचलिय की बनतै मे-मे
हाँ अच्छा दिनमे की खेलयै नाश्तामे की खेलियै
नश्तामे नश्ता छोला भटोरा छोला भटोरा छोला भटोरा
मतलब सुबह सुबह छोला
जलखै हाँ जलखैमे छोला भटोरा जलखै केने रहियै ग्यारह बजे
जेलखै तऽ मतलब नौ सात सुबहके नौऽके बीच होइ या
हमरा सुबह कनि भेट होइ
अच्छा खानामे की खेलियै
खानामे राजमा चावल
अच्छा खुदे बनालेब
अहाँके कहने
आवाज केटि रहलअछि
आवाज केटि रहल ऐय
हाँ आब बाजू
खुदे नहि बनबै छियै दिनमे बाहर रहै छियै रातिक खुदे बनबै छियै
अच्छा अहाँ अपने बनाबै छियै
हाँ रातिक अपने बनबै छियै
तऽ एक बाद बताउ खाना मतलब भोजन किया जरुरी छै हमरा सब लाए मतलब
भोजन किया जरुरी छै
हाँ किया जरूरी छै मतलब
भोजन आओर आ शरीरके पोषक तत्व छै एहिके खराब होइके नहि
आच्छा भोजन शरीरके पोषक तत्व दैय छलाह आब छोला भटोरामे कोनो पोषक तऽ- तऽ रहै नै छै जे जलखैमे छोला भटोरा खेलियै
छोला भटोरा किछ तऽ भेटबाक चाही जे सामने आबि जाइ छै जे ओहा खाना खेबाक चाही ई नै छै जे छोला भटोरा जाह चीज
हाँ मतलब ई कि जलखैमे रोज ई नै ने होइ छै की रोज छोले भटोरे खा रहल छियै
नहि नहि जे सामने आयब जेतै से
अच्छा अपनेसँ बना कऽ
नहि अपने सऽ कतहसँ बनेबै देखियौ रातिमे अपने सऽ बनबै छियै दिनमे बाहर खाइ छियै आ राति कऽ अपने बनबै छियै
हाँ अच्छा तऽ हमे आओर खा लै छियै मतलब कि कथि कथि भऽ सकै हाऽ नास्तामे कि कि पसन्द अई खाना
खाना कथी
सामान्यतः नश्तामे की की पसन्द करैत छै खेनाइ हँ भऽ सकैत छै
नाश्ता में तो सुबह सुबह रोटी सब्जी मिल जाए ओ पसन्द रहै छै घरके
हँ आइ काल्हिके आदमी तऽ खाना ख् जरूर होेबाक चाही
कथी खाना
खाना मतलब आइ काल्हि एते गर्मी प हँ सलाद साद जरूर खेबाक चाही खाना मे एते गर्मी छै तऽ बढ़िआँ छै स्वाद मे बढ़िआँत डिटेन
हँ ओ तऽ खाना के टाइममे न सुबह नश्ता अरे सलाद तऽ हैते छै खाना संगे सलाद तऽ रहिते छै
हँ सलाद मे कथि
सलाद मे एखन एखन खीरा
हू हुँ टमाटर
टमाटरमे टमाटर हमरा पसन्द नहि ये टमाटर हम नै खाई छी
टमाटर के हटा दै छियै
हुँ
आओर अभी के खाना मे की खेबै
एखन मखान आलू के सब्जी बनेबै और चावल रोटी हाँ माखन आलू के
हम तऽ पहिला बेर सुनले छी लोको मखान आलू के सब्जियो खाइ छै
नय मखान आलू के सब्जी बनै छै ने आलू बोइल कऽ लिय मखान के
बने हेत हम करलियै
ह आलू के सब्जी बढ़िआं होइ छै टेस्ट ओकर
हँ तऽ नॉर्मली सब्जी जेना बनाबै छिय कोनो अलग तरीकासँ बनाबै छियै।
नहि नोर्मल जेना बनाई छै सब्जी जे सोबीन आलू क बने छै ने शामे प्रोसेस बस सोयाबीन के अथि केल जाइ छै और माखन के ओहिना पहिले फ्राई कयल जाइ छै तेल मे हल्का तैकेबाद
अच्छा मतलब मखानके
भुजके मखान के भूजलियै हेलो
हँ
अवाज बहुत कम आयब रहल अइछ आवाज बहुत कम आबि रहल अछि आहाके
ओ
कैट कटके आब रहल ऐच से समझ नै अबै छै
हेलो हेलो।
हऽ हऽ आब आबै छै।
हऽ बपा सुत रह लै।
तऽ अहाँ सब तऽ तऽ अहाँ सब कऽ तऽ मतलब। गाँव म छियै कि बाहर म छियै।
नै हम सब गाँव मे रहै छियै।
तहन तऽ अहाँ से केँ खाना भऽ गेल हैत राइत केँ
हँ बिल्कुल।
हँ मतलब गाँव घर में भऽ जाइ छै सबेर सकाल भऽ जाइ छै खाना पीना।
से दस बजे तक आदमी सुत रहै छै अपन। काम ताम कऽ केँ एत तऽ हम सब दस बजे तक आबै छियै तऽ सोचै छियै की करबै
हऽ
अच्छ ठीक
अहाँ खाना पसन्द कथी कत स भैलै की की खैनै पसन्द करै छियै मतलब। नॉर्मली सामान्य तऽ खाना म की की नीक लागै खै में
वेज या नॉन वेज।
वेज नॉनवेज अहाँ जे पसन्द करू।
हम नॉन वेज पसन्द नै करै छियै वेज पसन्द करै छियै वेज में
वेज में कोनो एहेन सब्जी कोनो एहेन तरकारी जे यहाँ केँ बड़ निक लागे है
हमरा जे बनी पसन्द बहुत ज्यादा पसन्द रहे यऽ सब्जी में ओ। करैला आलू केँ सब्जी करेला आलू कऽ सब्जी।
कथी केँ
करैला करैला
करैेला
हऽ
हरि राम।
किया कि हम ओ देखै छियै न जे कोन चीज सब शरीर केँ ठीक होइ छै। ओ सब्जी खैबा चाही।
हँ से तऽ छै आइ एते गर्मी छै हँ आइ
तोरी समझै तोरी समझ तोरी समझै छिय न।
हँ तोरे हँ।
तोरी केकरा कहै छै।
आ एजे लम्बा लम्बा होइ छै हन एकदम।
घेरा। जेकरा जे अपन सब केँ मैथिली भाषा में घेरा कहल जाइ छै।
घिरा कहल जाइ छै हऽ।
घेरा घेरा ओ चीज तऽ हम खेना पसन्द कऽ लिए छियै। और मै खाना कऽ भी हेलो हेलो